हेलो
हेलो हँं हेलो
हेलो
हँ नहि जाइया आवाज हेलो
हेलो
हँ नहि जाइय आवाज हेलो हेलो
हेलो
नै जाइय आवाज
की हाल चाल छै गोर लगै छी
ठीक छै खूब सोहागवती
आहँ के अवाज अ नहि आबि रहल एकोरति
आब जाइया हँ सभ ठीक छीयै आब जाइया आवाज
खेनाइ पिनाइ भेलै
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
हेलो
हँ हेलो
हँ गोर लगै छी
खुब सुहागवती रहू पुत्रवती रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमू ठीक छी
ओ भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेलै अहाँके भेलै
नइ हमर सबके तऽ नइ भेलैए एखन घूमे फिर रहल छियै एम्हर आम्हर कनी गर्मी रहै छै तऽ पानि तानि तऽ भेलै ओना मौसम आब कनि छै अपन ठीक ठाक छै लेकिन तैयो कनि घूमे फिर रहल छी छत पर उएह तऽ कहले कनी गपशप कऽ लै छी अपना सब बेसी काल ओते गप तऽ भऽ नइ पबैया अहुं गाम गेल छलहुँ हं हमहुँ अपन गाम आयल छी हँ तइ दुआरे खने उएह छतपर एयलहुँ हँ
एहन तऽ बड्ड मोन लागैत हएत गाममे
गाममे बड्ड नीक लगै छै हं सएहसभ छै एखन तऽ अपन एम्हर एलहुँ ने तऽ गपशप अपन ठीक से भऽ जाय छै तइ दुआरे हमर धिया पुता वला घर छै ने तऽ बच्चा कखनो उठे गेल कनैे लागल से भऽ जाइ छै भातिज हमर हँ आ बच्चा तऽ नइने बुझै छै से भऽ जाइ छै तइ दुआरे हँ सएह छै त की सब भेलैए खेनाइ पिनाइ खेनाइ पिनाइ कीसभ भेलैए आँए खेनाइ पीनाइ की सब देलियै आइ आहां हमरो तऽ तऽ हँ कहलहुँ खेनाइ पिनाइ की सब देलिया
भिंडीके भुजिया रोटी खेलिया
अच्छा
अहाँ कीसब खेलहुँ हंए
हम तऽ उएह दिनमे बनल छलैए अहाँके अथी पनीरके ने पकौड़ी बनै छै बेसन दऽ कऽ सएह बनल छलैए हँ उएह मम्मी अपन बनेने छल केना सजमनिके भुजिया भात दालि इएह सब पापड़ छलैए अपन सबके मिथिला मे तऽ रंग बिरंग रंग के खेनाइ पिनाय के व्यंजन रहै छै कि नइ आ कनि सर्दी जेना सेहो भऽ गेलै ह किछो नहियो सोचबै जे की बनौ एहिना सोचैत सोचैत कै रंग के बनि जाय छै तरकारी तीमन हँ तऽ उएह अपन कनि सर्दी भऽ गेलै ने तऽ कनि मोन नहि होइ छै कनि च चटगर खायके तऽ वएह मम्मी उएह हमरा लए माँ बना देने छलखिन ह
अच्छा माँ हाथके खानासब केहन सुन्दर हैत
होइ छै एहन अपने कतबो नीकसँ बनबियौ तऽ एहन नइ नीक लागत जेहन माँ सब के हत खेनाई पिनाइ होइ छै आ नइ होइछै ओहो प्रेम रहै छै न अपन संन्तान के प्रति माँ पापा के या माँ खाना बनबै छथिन तऽ ओ प्रेम से बनबै छथिन ना तऽ बड़ स्वादिष्ट होइ छै आ एहन अपना सब बनेबै कतबो अथी से तऽ ओते बात ई छै जे अपना सब बनबे जे छियै तऽ बनबैते बनबैते कनि थकानो भऽ जाइ छै आ जाबे तऽ खाय पहिले पुरुष पात के खुएबै सब के खुएबे जाबे तऽ खाय ले आब तबे त मोन करी थकि जाइ छै की स्वाद बुझबे क तनी मनी खाउ आ आराम करै ल जाउ से भऽ जाइ छै आ माँ सभ तऽ अपन प्रेमसँ परस कऽ तखन खुएलथि आ अपनेसँ तऽ से नहि होइत छै अपने परसू अपने खाउ अपने सभटा करू
सभटा करू
तऽ से ने होइ छै एहि सबके कोनो चिन्ता नहि हँ तऽ से तऽ बड नीक होइ छै ताहि दुआरे तऽ उएह बोलल छलै अहाँ के दूध छलैया ओकरे दूधके फाड़ि के कनि फटल ने भऽ जाइ छै दूधके फाड़ि कऽ नेबो दऽ कऽ
हँ हँ
आ ओकरे जे छै से उएह अपने तुरन्ते फाटल रहैत छै दूध तऽ ओ खटो नहि बेसी भेल आ ओ है मकरा क न छानि लियअ एहिमे बेसन दऽ कऽ नीकसँ जे छै से ओकरा सनि लिय कनि हिंग तिंगग दऽ दियऔ जमैन तमानि देबै तऽ से नून तून सब दऽ कऽ नून हरद इसभ दऽ कऽ ओकरा बड़ी जेना अपन बना लिअ ओहो बड़ नीक होइ छै हँ हँ तऽ उएह ओकरे तरकारी बनल छले से बड सुंदर बनल छलेया माँ बनेने छलखिन हे
हँ हँ
आ एकटा तऽ ओना होइ छै जेै पैघ पैघ पनीर के पीस लोक बनेने रहल आ ककरो बेसन मे तर लेलक ओहो बड नीक लगै छै ओकरो तरकारी ह आ एकटा अपन घर जे अपना सबके मिथिला में जे रंग बिरंग के बनि जाय या हँं तऽ कि नौआ पनीर भेलै या ओहो अपन घरो में कते गोटा बनबै छथिन अपन फ्रिज त्रिज दिनका रहै छनि तऽ राखि कऽ आ ई भेले चटपटौआ वाला तुरते बना लियअ बड़ी जेना ओहो बड़ नीक लगै छै खाइमे हँ बनल छलए सर्दी छलय तऽ माँ कखन किछो नीक बना दैत छै खाायमे नीक लगते ताहि दुआरे
माँ सभके तऽ होइत रहै छै जाइ छै तऽ की कजियै की नहि
करी ह रंग बिरंगग के खेनाइ पिनाइ सब बना कऽ खुआबैत रहै छथिन तै कते कना लगै छै ने सही बात छै त तऽ होइ छै मन नहि होइत रहै छै नैहर चीजे सएह छियै नय
सएह छै
जे जते लोकके अपन होइत रहै छै कतहु रहैत छै तऽ मोन जेना कखनो काल घोर भ जाय छै तऽ होइत रहै छै कि जे कखन नैहर चलि जाय मां लगमे चलि जाय जे मोन कनी नीक लगै शान्त लगय एकटा दोस सर रंग कनि सबके अपन इ जरूरी छै नैहर बूढ़ सूढ़ भ जाय छै तैयो लोक के नैहर बड्ड जरूरी
छैहे की छैहे की
एकटा अलगे स्थान होइ छै जनम स्थान रहे छै ने माँ पापा के स्थान रहै छै मोन आ बिसैर मोन एकदम शांत लोक हं हमरे आहांके एकटा मतलब गप कहै छियै नानी माँ हौवा हमर जे छथिन नानी माँ ओहो अपन गाम गेलखिन उपनयन छलनि हे एहि बेर तऽ बड काज उद्यम छलइ ने
हुं
तऽ कहलन नानी माँ केहन लागि रहल अइ नीक लगैया तऽ कहलथि मोन एकदम शान्त भऽ गेल बुझियौ ए कते बूढ़ छथिन ओसभ आ अस्सी नब्बे साल के हेथिन बुझि पड़ैया आ कहलथि जे मोन एकदम आ जेकि आब तऽ हुनकर माँ पापा यानि बड़का माँ ओ सभ नहि तऽ भौजी छथिन भाउज जीबै छथिन से कहलथि मोन शान्त भऽ गेल आबि कऽ बड्ड नीक लागि रहल अछि अपन अखन ओ ऐ बे बड्ड दिन पर एली हे तऽ बड नीक लगैत छ तऽ नैहर सबके जरूरी छै
छैहे कि नैहर चीजे एहन होइ छै जे लोकके केहनो खी रहै छै त हंसा जाइ छै
हँ अलगे मतलब लगैत रहे छै परिवर्तन कहै छै ने सबके जरूरी छै कनि मूड फ्रेश भेल अपन आयल अप
आ घरोमे अहाँके जेना बेटी रहल तऽ हँसैत बजैतऽ घर रहल
घरो नीक लगैत छै बेटी सब अलगे घर लगैत रहे छै माँओ सबके चलि जाइ छियै तऽ माँ के होइत रहै छथिन जे की कहै छै घर सुन लगऽ लगै छै ओ कपड़ा लत्ता कतौ रखने रहलहुँ साड़ी सब तऽ ओहो सब देख लगैत रहै छैन जे एत्त ई राखल छै एत्त कते दिन कहै छथिन जे लगइत रहयै आब हम बजबै हमर हँसैके आवाज हमर चलै छियै तऽ पायलके आवाज सभटा सुना दैत रहै छैन चारि दिन तक ओहिना कनिते रहैत छथिन आ हमरा अपना तऽ जे होइत रहैय से तऽ होयइते रहहिया लेकिन माँ सबके हमरो अहाँ सब बेसी होयइत रहे छै हम सब तऽ जन्म देने रहै छ
छैहे की
एकटा अलगे अहूँके नहि नीक लगैत हे अहूँ गाम से एयलहुँ
नहि नहि नीक लगैया ओहोमे हमर माँओ लगमे छलखिन हें एकटा बहि न ओहो आइ चलि गेलखिन
चलि गेलखिन तऽ ओहो नहि नीक लगैत हेतनि ने
नहि नहि आब दूटा रहलखिन हे एकटा के काल्हि के टिकट छनि आ एकटा के तीन तारीख के टिकट छनि
अच्छा ओहो सब अपन चलि जाय छै
सब अपन चलि जेथिन फेर माँ असगरके असगरे
सटा करैत छथिन
हँ असगरे असगर अपना सबमे बुझल नहि अय जे बेटि ओत' नहि ने जाइत छै
हँ की कर छै बेटियए कते दिन रह तऽ सभके अपन अपन घर दुआरि छै संसार छै की कर तै बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ सबटा न भऽ जाइ छै हँ मोन अपन ध्यान लागल रहल वएह फोन के आस फोने पर गप्प शप्प भऽ गेल बेटीसं बड नीक लगैत रहै छै
ओहो ओकरा छै ओकरा फोनो धरब' नहि आबै छै बुझ
अच्छा हँ बूढ़ सूढ़ के जे अपन सबके ओतेक नहि ने ओ बुझलखिन
नहि करबै तऽ फोन हेतै आ नहि तऽ ओकरा फोनो धर
आ से नहि अबै छै ने आ किओ अगल बगलमे धिया पुता हेथिन ने जे जिनका ल कहथिन लगा दिअ लियेकि सभ बच्चासभ आइ काल्हि बाहरे रहलथि इसकुले कॉलेजमे ओसभ पढ़ै जाइत छथिन
हँ तऽ जकरासँ भऽ जायत दू दिन गप्प केलि तऽ फेर मोबाइल लऽ क दनान पर ठाढ़ रहत आ कियो जे जायत ओही बाटे कहत जे हमरा कनी ऐ नम्बर पर धरा दिय तऽ तखन ओकरा धरा देत त अपन गप करत
व हेतै सेब कयल गेल हेतै हँ तऽ ओएह कहै छथिन जे हिनका लगा दिअन हिनका तहन केओ लगा दैत हेतै
केओ लगा देलक आब ई तऽ नहि रहैत छै जे लोक हरदम मतलब फ्रीये रहै छै जे गप क लेतै कहियो काल क एहन छै जे लोकके बिसरा जाइ छै नहि होइ छै गप कयल
नहि एहन छैन असगर रहै छथि तऽ कऽ देल करियौन फोन अपन की करबै इएहमे सब टा छै अपन जेना दिनचर्या लोकके होइ छै खेनाइ पिनाइ खेनाइ की काज धन्धा केनाइ तहिना उएहमे पाँच मिनट समय हुनको लए
से तऽ सभ दिनकऽ कऽ दै छियै एक बेरकऽ लेकिन आब जहिया कहियो काल कऽ तऽ चलि गेलहुँ तऽ ओहिठाम अगर बझि गेलहुँ तऽ तब नै भेलै गप कैयल हं हरदम अहां के एके रंग नहि न रहत समय कखनो किछु कखनो किछु अहाँके होइते रहि जाइत छै
हँ
ताहि लऽ कऽ कनि ओ ओकरा छै असगरुआ भऽ गेलै आब ओ दू दिन बाद
हँ आ ई कहलौं यै जे खेनाइ पिनाइ अपन अहाँ के भए गेले बर्तनो बासन धो लेलहुं
हँ से हँ काज सभसँ चैन छी
हं नीके छै कि फेर भोर मे बौआ सब स्कुल जेथिन हंह छैेहे की आ फेर भोरमे स्कुल सब जेथिन बौआ सब तऽ काज बर्तन बासन धोल रहत तऽ सुविधा हाएत पाल' देेबैन दिनका खेनाइ पिनाइ ओ टिफिन तिफिन देबनि तऽ अपन ठीक रहत बनाकऽ दऽ देबनि
सएह होइ छै भोरे भोरे नास्ता बना क दऽ देलहुँ तऽ अपन ओसभ अपन खा लेलक भोरखन क कनि दही चूड़ा दऽ देलहुँ खाय लए
मैगी तैगी नहि खाए देबनि धिया पुता सब नहि होते मैगी नहि खाय खराबी करै छै
हँ ओसभ नहि बना दै छियनि खाली शनि दिनकँ कनि बना दै छियनि आर कहु हँ आर कहियौन आर सब दिन एहे रोटी बना देलहुं पूरी बना देलहुं हलुवा बना देल
हँ हँ हँ मीठगर कऽ कऽ अपन हलुए बना दियौन हँ जे किछो खेथिन तऽ तागत हेतनि से कहैके मतलब
ओतय जाइ छथिन न ओतऽ दस टा बच्चा के देखैत छथिन न तऽ ओहि संग लागल
ह या घरमे बच्चा सब नहि आ संगत मे सब संगत देख कऽ देखौंस पर सब खाय छै ह आ भूखो लगे छै खे मे भूख रहै छै भले